हेलो हेलो हेलो
हेलो राधे राधे हहाँ हेलो हाँ
की हाल छै बड़ी लेट क उठली कहाँ रहहीं बड़ी देर लगेहीं
तब
उठली तऽ कहाँ रही फोन करलियै आओर नहि उठलहीं
हम तऽ तुरते दस साढ़े दस बज सुते गेलियो नीन्दे आ गेलो तुरन्ते हमरा
आरों सँ
उठबो कर छियै सब ठीके छौ आओर सब
हम अभी अ-हमरो सब
तोहर सब ठीक ने काए बजे रात के सुते छहीं तु
साढ़े दस बजले आय
हाँ
अइसे दस बजे चलि जाइ छियै बिछौना पर तऽ दस बजेसँ तक सुते रात साढ़े दस बजे गेबे केलिए
हाँ लेट होइए जाइ छै सब काम धाम। करिये के ने सुतभीं से हो जा छै बर्तन उर्तन कर के रात के हमहुँ बर्तन आर धोइ। के पोछि किचन पोछि पाछि के ओकर बादे सुते छीये।
बर्तनोर मैस लै छै रातेमे ने
हँ बर्तन आरक धोएमैज के किचन आर चूल्हा वल्हा सब पोछि लै छीयै पोछि लै छियै ओकर बादे सुतलौं के भोर कनी आराम से हमरा आत क नय रहैके चाही ज ठबे जे बर्तन कहै छै नै राति कहै चाही
हँ ठीके करै छी
हूँ
अभी सब सुतले तऽ ले किन बुतरू
हँं सब सुतले छै सब आठ बजे उठते। न बजे ने जाइ छै मेन बात छै नओ बजे जाइ छै तऽ आठ बजे उठै छै। इहोर सब लेटे सँ सुतै छै की करयै।
हँ रै जैसे जैसे बड़ा लभी सब लेटे से सूतै छै।
हँ सब के खैइते पिबतै होइए जाइ छै टाइम।
हँ तऽ आ राति मैच रहै। सेब आव देखब करै रहै ने लेकन बूतरू
हँ
ओहे तो। सब मैच के चस्का अलग से सब मैच देखै रहे।
ओही त छै आर लाइन राइत रहे कटल भी तऽ हमरा घर तऽ सब इन्वाइट- पर जरबैलेइ है। से इन्भाइटर से ही देखब करै राइत पूरा अली गली सब रहे एकदम अन्हार रहै।
तऽ के जीतलै।
की पता इहए आर सब ने जानतो।
हँ हमहु सूत गेलिए ना जानिए इ सब जे।
ने ने देखै छियै हमहूँ आर नह ।
राइत के दिन नीन्द आ जाइ छै। हमरा आरके सुनि लेलक त होइ गेल की के जीतले बस। अहि सब देखैत रहै छै।
हँ तब की
सत श्रीाल
सब इस्कुल जैतो ने अभी।
हँ हँ अभी जैइतै एते छी तब झाड़ू पोछा बर्तन बासन सब करबै शुरू करबै। उठ के छ बजे उठ जाइ छिऐ कभी छ बजे पहिले लेकिन एने एने टुहलते रहलहु तनी एनेने बैठइ देमश बाहरे बरन्दा मे।
हमरो सुतल हइ अचानक सँ पेट मे दरद दै रहल छै आब की करियै पता।
हूँ
जमाइन पानि पीलासँ ठीक होइ छै गई
हँ होइ ने छै तऽ ई सब आयुर्वेदिक चीज छै जरुरे होतै
नोन दवाइ खलियै पुदिन हरा खलियै ओकरा सँ कुछो नै होलै।
ओ पहिले जैइसन अब नै दर दवाई रहि छै।
हू समझेमे नहि आब छै बोलै छियै कहै छथिन जााक डॉाक्टरे क ने देखाय लियै डॉाक्टर कहब
चल हेमेिआइ ऐसे दबाइ रखै छहींन पेट दरदके
नै कोन दबाइ होइ छै पेट दर्द
मैपटलस पास
ओ
हम तू रखले ही रहै छियै घरे।
वही बोले पेट दरद पूरा देले छौ एकदम ऊपर सऽ निचे तक।
ओ नहि उह खाइए आ फक्की बनाके रखे रहीं से
फक्की अभी खतम हो गेले हं
ओ
बनेबे एगो डिब्बा मे रखबे फेरसं डिब्बो फेेकाइ जाइ छै गे फक्की खतम होइ छै ऽ होइ छै डिब्बो फेका जाइ छै
हँ फेेक देै छै ने कि जो दोसर मे रखबे नेे
हू
उहे हम सौंफ जीरा आ जमाइन
हूं
ई तीनोू के बराबर मात्रा में दै के भूंज लै छिअइ आ मिक्सी मे दरदरा पीस लै छियै
अच्छा
वैसे पी जाइ छिअउ काहे कि देखी नीमक ओकरामे नहि डालै छियै ई चलते काहेकि भोरे भोरे भी पियै छियै त
हँ नीमक दै सँ नीमके नऽ खाइ ले
फिर पूजा पाठ नै ने कर पेबौ नीमक वला खाइके
हूं आइ सं तऽ लगै छो गुप्त नवरात्रा शुरू हो गेलै
नहि जानै छिअइ
हँ आइ से ही
किएकि कोन नवरात्रा छै ई तँ
ई गुप्त चुपे चाप मने कोइके पता नै चलै छै चारि गो नवरात्रा होबै छै जानि ले
ओ
तीन गो कि चारि गो इहे गुप्त नवरात्रा छै आज से प्रारम्भ भेलय
ओ
ठाकुर प्रसाद पञ्चांग मे देले रहै छै
चाय आर पीले कि नै
नहि हमे चाय नै पी छिअउ छी भोरे भोर गरम पानी मिल जेतौ पी लेबौ ओहो लेट्रिन चलि जाइ छै पहिले रहलक आ लैेएके चैले जाइ छी जो तऽ फिर असकताइ जाइ छी?
हमहु सोचलिअइ जाइ छी जमाइने के खौलाक पीबै आइ दिन भर
कोई चीज गरम के साथ ले ले छै आर कुछ
हु उ गेल छथिन हमहीं छियै जागल छियै खाली कुछ कर
देलिअइन चना फुलै लऽ ओकरे घुघनी बना देबै रोटी बना देबै
इनही करबै
ई की भोरे रजुओ फोन केले रहै पुछले व्यायाम आर नै करबही नै कहाँ कैर रहलिय
नहिए करै छियै हमहूँ गे आइ जाइयो बला रहिऐ मॉर्निंग वॉक तऽ फोने नै केलकै
कनि टहल लै छियै न तऽ शरीर में ठीक लगै छै नै गेबै नै केले साथ में जाइ छै एगो तब न ठीक रहै छै कहलकै कि फोन करबै फोने नै केलकै नै केलकै नै हमहुँ उठलौं जे आ चैर बजे भोरे हमरो नींद बहुत बड़ियाँ स आबै छै लगतौ न कि चैर बजे उठौ
आ चाइरे बजे ओ फोनो कैर दै छै गे
अखनि नींद नै खुलै छै
आ ओहि चलते उठलियौ तखनी हम चैर बजे नींद खुइल गेलै आ ओकर बाद नींन्द नै आबै रहै मने तोड़ मोड़ केँ नींद आबै लगलै बस माथा में दर्द उठ जतौ से होइ जाइ छै अइसु तऽ दिन भर खट कामे करते रहै छियै
तब ओ उतना भोरे उठतै तऽ कोंची स शरीर कऽ आराम मिलते इहै तऽ तऽ सुतनै जरूरिेये रहै छै
पाँच बजे भोरे आर जाइ न तऽ ठीक छै
दिन भर फेर सुतबे नै करते आदमी तऽ तनी सुतते नै तनही
पाँच बजे भोर गेल साढ़े पाँच बजे तक चैल ऐबै हँ
यहाँ रेस्ट मिले नै छै आदमी कऽ शरीर में कोन चीज करे
हऽ धड़ खाली काम करी
हँ
नाश्ता में की बनैबहि बचबा सभ कऽ
रोटी भुजिया बनाय कऽ दे देबो होइ गेलै छ गो रोटी बनेबै दू दू गो सभ केँ भुजिया
तऽ ओकरे में तऽ अपनो आर ले काहे न बना लय छिही
नै हम ई घड़ी बाल झाड़बै ई करबै हमरा नै ह ई घड़ी कहियो बना भि लैछै कहियो नहियो बनाइ पाबै
सबेर बनाइये लय छीये देखी काहे की ओहो नौ ए बजे जाइ छथिन तऽ हम कहलियौ जो सभे कऽ कियकि साढ़े नौ बजे उ जाइ छथिन तऽ लगे हाथ बनाइए लै छिये
हूं
फ्री हो जाइ छी नाश्ता बनबै छी ओकर बाद
हँ तऽ कखनो पकतैन आई दखी न इस्कुल सोइच रहलियन कि रोटिये बना देबै दू दिन से भात इतना बैच रहलै हम परेशान होय गेलियो आब हम
एकादशी सिंन नय खाइ छिहीन
नै नै तरकारी भात बनाय देलही कल ओ चलते ने जे कनि ओलके सब्जी नय खाइ छै
खेलियो ई सब बहुत नाटक करै छै
दाल भात चोखा बनाओ शान्ति सँ खोऽ
हँ चोखा तऽ सब पसंन्दे लगै छै प्याज उ्याज दऽ केँ अपन त आ हमरा आर कहे नहि नीक रह
हम भी। हमरो आर त दालि-भात, चोखा खा लेतौ आराम से ओहो चोखा वही प्याज कच्चा सब काट-काट के डालै छियै तनिगो अचार के मसाला आर डाल
प्रेमसँ खाइ लतो आई
अभी धनिया पत्ता नै मिलै छै ओइसन बढ़ियां बला जे चटनी पिसेतोउ दाल-भात, चोखा अचार खो, हँ
मिलबो परतौ तऽ नै सुगन्ध दै छै हँ बनेलियए है। दू अढ़ाई किलो क हमहु हँ ठीक छै, ठीक छै ठीक बनलय
हमे कल्हे खलियौ तब देखलियै सॉफ्ट लगलै
तेल एकदम लब लबाय क देलिय हन की?
नय, तेल ने कम ही देलियौ हन काहेकि मसाला ओकरा मे चिपकल-चिपकल छै ने त अच्छा लगै छै
हँ हमरा लगै छै कि आउ दिदि दिएय कि। आधा डूबल छै, आधा सुखल रहै छै
नै दही। ओकरा पलट दही न, तेल मने ऐसे ऐसे करिक
पलटि दै छै, धूप मे धरि दै छै। आइ सोचे र बड़ा बोझाम मे बेनेलिए पांच किलो आइ छोटका मे डालि देबे हम
ओ हँं तब उगल केऽ होइ जाइ छै तनिए सो
उह हो गेल। कहली छोटा बोजाम मे करिक धए गेल
कहाँ छौ, अ हनिया आर?
एजे छौ, देखै छियै आर सब ठीक ने?
हँं सब ठीक छै
ठीक छौ। राधे-राधे
ह हँ राधे-राधे
ठीक छौ, करबौ फेर
हँ हाँ राखू
ठी